झूलेलाल
जय झूलेलाल
झूलेलाल ॿियो कहिड़ा हाल आहिन
ठीक आहिन तव्हां ठीकु आहियो।
हा बढ़िया बढ़िया मौसम कीअं लॻो पियो आहे बारिश अचण वारी आहे असां वटि त।
हा हिते अ अचे पई थी सुबुह खां बारिश।
अच्छा असांजे त हाणे मींहुं पव थो लॻे थो मौसम बढ़िया थी वियो आ अचो पकोड़ा ठाहियूं पकोड़ा
हा ईंदासीं
अचो चांहि पपड़े जी पाई क
चांहि बस मां बि हाणे ठाती आहे बसि चांह पीऊं पिया ता।
बसि मां हाणे ठाहियां वेठी मां चयो थोरो मौसम सही इय आलस पियो अचे लेटी पई हुयमि त मां मैसेज ॾिठो त मां चयो करे वठां तव्हां सा कॉल मां चयो माई थी कया ईय पई सोचा
न मूंखे लॻो भई जवाबु अचे न साम्हूं वारे जो इन लाइ वरी मां न पई कयां
मां साइन विझी छॾो ॾिसी वठ त करे वठंदा हा न हा ऐं सुबुह खां वठी थोरी छ घर में टूट फूट थी वई त उहो कारीगर आयो ठीकु करणु फर्नीचर जो त उन में लॻी पई हुयम टाइम बि न मिलियो आहे अॼु त आतवार अलॻि आहे। कम हिक ॿि जे मथां
सभिनि जी अॼु
छुटी त ठीकु आहे वरी उह कम वारा माण्हू अची वेंदा आहिन त वरी दिक़त ईंदी आहे।
हा हुननि खे वरी चांहि पाणी ॾे
हा पोइ कारीगरनि खे ॾियो कयो त उ मां चयो ठीकु आहे रोटी ठाही आहे थोरी सी पकोड़ा तरण पकोड़ा बि खाइनि उ बि ठाहिण त पोइ चांहि वांहि कई। मां चयो हे बि खाइन खणी, आहिनि त इंसान ही। थोडो खाईंदा कोई फ़र्क़ु न पवंदो।
ह ह ह
छा ॿियो छा, छा फ़र्क़ु पएंदो आ असां खओं तां खाओ न।
हा
ऐं मिली करे खाओ पीओ ॿियो छा, इहो ई जीवन आ।
हा
ॿियो ॿुधायो तां, तां छा कंदा आहियो पढ़ाईंदा आहियो टीचर आयो।
न मां पाण पढ़ाई हाणे ई कंप्लीट कई आ मतिलबु।
छा कयो तव?
बी-कॉम।
अच्छा बी-कॉम कयो तव, अच्छा। अछ शादी वादी
शादी अञां न थी आ मतिलबु ॻाल्हियूं हलनि पियूं थियूं घर में, हा। हा हा
म त कतार में आहियो मतिलबु?
हा बसि हाणे कॾी बि थी ती सघे।
हा कतार में आया हो मतिलबु। कोई ॻाल्हि कोन्हे, पो लोकल कंद पंहिंजे एरिए में या वरी
न न मतिलबु असांजे हिते त कोई मतिलबु गांव आ, त सिंधी इलाही घटि हिनि
अच्छा
त एमपी साइड में ॾिठो आ हिकु लड़को।
अच्छा
हुन खां मतिलबु ॻाल्हि हले पई थी।
अच्छा अच्छा अच्छा पो तव्हांखे कहिड़ो खपेव, जॉब वारो या वरी बिज़नेस वारो?
जो भॻवान जी मर्ज़ी।
जिते तव्हांजो लेख
जिते असांज लेक हुजे हा।
अच्छा अच्छा अच्छा हू तां जॉब वग़ैरहा न कंदा आहियो?
ह मां न जॉब-वॉब न कंदी आहियां मम्मीअ खे घर में हेल्प करे वठंदी आहियां कमु कार में।
अच्छा, मतिलबु घर जो कमु पूरी सुठी तरह सां परफेक्ट ईंदो तव।
हा घर जो कमु ईंदो आ रोटी फुलका बि ठाहिण ईंदा आहिनि बसि भाॼीअ में थोडो अञां नथीं सिखां।
ओ हथु उहो कंदे कंदे मंझी वेंदो हथु। कंंदे कंंदे अची वेंदो आ पो। अन त उथो कंदे कंंदे सभु थी वेंदो आ बढिया।
हा धीरे धीरे हथु पैजंदो त पो सुठ
हा, हा उहो हथु में, हथु में सीरी हूंदी आ न फटाफट थी वेंदो आ।
हा
हाणे त असांजा ॿार ई न कंदा आहिनि, उ वॾा थी विया आहिनि हाणे धीरे धीरे कंदा।
सगाई थे हुनखां पो, विझंदासीं हथु।
हा
न अॼकल्ह त सभई उअंई ऑल राउंडर आहिनि यार यूट्यूब ज़िंदबाद आ।
हा,
सभु ॾिसी करे सभु करे वठदा आहिनि। अहिड़ी ॻाल्हि न आहे न, ग़लति थी चवां न। ठाहिण वारी शइ बि ठाहे वठदा आहिन।
हा मोबाइल सभु ॿुधाए थी रखे न भई कीअं ठाहिणो आ सभु।
हा बसि ॿियो छा त पो काई दिक़त ई न आहे कंहिंखे।
सही आ, हा।
बस पो छा आहे, काई रेसिपी न अचे त फटाफट ॾिसी वठजो ॿियो छा। बाक़ी फोन आहेन ई सही उ मोबाइल पिया ई आहेन। कयो सभिनि से कॉल। हा बि छा? न इहो बि बढ़िया आए, त तव्हांजा पापा छा कंदा आहिन?
पापा जी दुकान तनि पांजी बिजां जी।
बिज जी?
हा,
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया-बढ़िया त घणा भाव भा बेनड़ आयो तां?
असां ॿ भेनरूं आहियूं पर वॾीअ जी शादी थी वई आ ॿ साल थी वियस। गुड़िया तस नंढी, न भा कांहे।
अच्छा कोई ॻाल्ह कोन्हे सभु छोकिरा छोकिरी सभु बरोबर।
हा,
हा ॿियो छा, छोकिरी छोकिरनि सां गॾु थोरीयूं आहिनि अॼकल्ह। न हीअ बि भॻवान जी दया आया आहे। भागन वारा थींदा आहिन जेंखे इअं थींदियूं आहिन धीअरूं।
हा, उह
भऱो त। हूं भागन वारा, सौभाग्य वारा जे माणू खे केवल धिअरू इन पुट ना आहे। पिछले सन जनम में तव्हांजा मा पी सोनो दान करे आया हूंदा।
हा वरी छोकरन जी टेंशन ती थे न।
छाजी टेंशन कोई कोई टेंशन न आहे।
न उल्टो छोकरन जी थी थे न भई शादी वादी कराइण में इन लाइ छोकरिन जी त वरी भी नथी थे।
अरे। सभ थी वंदो मालिक जे मथां आहे सभ। जंहिंजो जिते भाग, उते सभ बढ़िया थी वेंदो आ।
हा, उहो त आहे।
थोडो सो इंसान खे ऊधम करणो पवंदो आ हिक कदम वधाए
ॿियो भॻवान पाणई तयार रखंदो आ। तव्हांजे लाइ सभ, न भॻवान हिकदम रेडी रखंदो आ तव्हां कयो बस।
हा, उओ त आहे। न- न, पढ़ाई त न कंदास हाणे। न-
कुछ- कुछ सिखो अथव कोर्स वग़ैरह?
कोर्स भी, अंञा त न।
सिखी वठो न यार कुछ त सिखो!
ॾिसंउं ता मतलब!
न कुछ भी आ न, उहो त- टाइम त आहे न, टाइम त आहे ई आहे, आहे टाइम कया कमी आ! टाइम जी त कमी आहे कोन। त कुछ अहिड़ो कुछ सिखी वठो, जीअं ईंदो हुजे। पो त पाण जो कॉन्फिडेंस वधी वेंदो आ।
हा सिखंदासीं, हा। हा
तैंजे लाए, नंडो हूंदो! भले घर में वेही करो न, भले घर खां ॿाहिर न निकरो न, हिनमें छा आए!
हा अॼुकल्ह त उओ सब ऑनलाइन थी थो वंञे।
हा, ऑनलाइन इंटरेस्टेड आयो तां?
हा- हा।
ऑनलाइन वणंदो तव?
हा
ऑनलाइन भी ॾाढा ई कम आहिन, अहिड़ी ॻाल न आहे।
हा ऑनलाइन बि इलाही वर्क फ्रोम होम निकता आहिन न।
निकता आहिन। उनमें इंट्रस्ट वठ वेठो। कम त ॾाढा ई आहिन, पर हा उहे ई ॾाढा सुठा त न हिक कम हूंदो आ न त उहो लॻंदो आ अॼुकल्ह सामूं वारे खे बि। हा ठीक आ, फलाणो एक्टिव आ हिनखे हे हे ईंदो आ। हिक थी वेंदी आ न। अलॻ सां, ई सामूं वारे खे हे ॾाढी सुठी ॻाल आ, ईअं ई त उनमें सही रहंदो तांजो। हिकिड़ो ख़ुदि खे बि ह सुठो ई लॻंदो आ, ॿाहिर निकिरंदा कंदा आहियूं त। थोड़ो अलॻि ई मतिलबु जुनून अलॻि ई कॉनफिडेंस लेवल अची वेंदो आ।
विच में त वंञा बहिर मतलब कोई रिश्तेदार आहे त हुन ॿुधाई भई लाइफ इंश्योरेंस भई बीमा भरंदा आहिन न जीअं
हा हा हा
त हुनम में चंईं एजेंट ठव, त वरी पेपर वेपर ॾिनो वरी पास थी वियमि त उहो बि कम चालू आ धीरे धीरे साइड में।
हा त बस न, ईअं ई धीरे धीरे हिक लाइन पकड़ींदव, ॿी लाइनू पाणे ई अची वेंदियूं। हिक फील्ड में घुसबो आ न त चार माण्हू सां मिलंदा आहियूं।
हा
जोड़े वठंदो आ, उ हुनखे जोड़े वठंदो आ, न हिक ॿिए जोड़िंदे जोड़िंदे चेंन थी वेंदी आ न पो पोउंचीें वेंदा आयूं, जाते पहुचणो हूंदो आ। सही आ न, भई हिकु हिकु चैन ठाहिण घुरजे, शुरूआत थियणी घुरजे बस, पो बस। शुरूआति थी वेंदी आहे, पोइ चैन पाणई जुड़ीजी वेंदी आहे, पाण ई कमु थी वेंदा आहिनि।
हा सही आहे। हा बिल्कुलु।
शुरूआति थियण जी देरि आहे, बाक़ी सभु कमु पाण ई थी वेंदा। बसि सई तरीक़े सां सई कजै, हा। मींहु पइजी वियो असांजे हिते, इंतजार पिया कयूं, अच पकोड़ा खाणाये।
हा बिल्कुलु, अचऊं था।
पकोड़ा खाराये जेके तूं चईं जंहिंजा चईं हुन जा खाराये तोखे।
हह, बसरु जा सही लॻंदा आहिनि बसि पकोड़ा त।
असांजे घरि अगरि त तई चढ़ी त सभु तरह जा पकोड़ा ठहिंदा आहिनि, सभिननि जी डिमांड अलॻि-अलॻि आहे।
अच्छा ईअं।
हा, पो त त हे चवंदो आलू जो, बसरु जो, मिर्चनि जो सभी तरजंदा पो त।
हा हो तल-तई चढ़जी आहे त पो अॻोपो सभु थी वेंदो न।
हा पो मिक्स बि थींदो
हा।
पकोड़ा बि तरो, हे बि तरो, ॿियो न त वरी अगरि पहिरीं प्लान थी वियो त पोइ दाल जा ई था तरूं खणी। ईअं अलाए दाल जाई तां गाल्हियूं।
बारिश-बारिश में सुठा बि लॻंदा आहिनि न चांहि सां गॾु पकोड़ा।
हा आऊं ॿी ॻाल्हि संडे पइजी वियो न।
हा अॼु संडे बि आहे।
गरम-गरम खाई बि वठदा। फ्री बि थींदा आहिनि न गरम-गरम खाई वठंदा न सभई।
हा, सही आहे।
ईअं वरी सोचणो पवंदो आहे न। हीकु कोई आहे न घरि में कीअं ठाहींदसि।
हा।
ईअं सभई मिली करे गरम-गरम खाई वठदा आऊं पतो बि पइजी वेंदो। केतिरा खाईंदा? फ्री बि थी वेंदासीं टाईम सां, निअं बार-बार तई रखि बंदि कर हुनजे लाइ तर गरम, हुनजे लाइ तराम न त थोरा।
पवंदो न
हा ईअं सभई वेठा ॼींद छुट्टी, असां त-असां त ॾह में-ॾह मेंम्बरू आयूं ॾहं-यारा मेंम्बरु आयूं, ॾेरपो बी आ हा। ॾेरपो बि आ न, गॾु रहंदा आहियूं।
हा।
पो त असां त पो बढ़िया वारो ई तरदा आहियूं। भले हल हिकु तीवार आहे, लेकिन काई शइ गॾु ई खाईंदा आहियूं असां।
हा, असां बि जॉइंट फैमिली ई रहंदा आहियूं। असां बि आहियूं नव-ॾह भाती।
हा, घणा भाती आहि तव्हां सभई?
नव-ॾह आहियूं, पर रोटी मतिलबु सभु अलॻ-अलॻ कंदा आहियूं पंहिंजी-पंहिंजी।
असां रह आहे द ईअ गेट अलॻ अलॻि आ मकान बट आ न असां कोई बि ईअं ठाहींदा आहियूं न जीअं मां तई रखी न त सभई हेॾे ईंदा पकोड़ा खणण मां फोन करे छॾंदीमांन।
हा ईअं असां बि ॾींदा आहियूं हिक ॿे खे जीअ सुठा आइटम ठहंदो आ न।
असां त सॾ ई करे वठंदा आयूं हिक हंध ई खाई वठंदा आइन बस जीअ मम ॾेराणी न हली सघंदी उमिरि सारू थी वई आ आऊं हुनखे चवंदीमां प ते जां मूं वट पाईंदुसि न त हत में चे पो धीरे धरे अची वेंदी। अगर डेली न पुॼेस की टंगुनि में सूर आ नथी अचे पो हुनखे पीसे करे मो किले सधदायूंस।
सुठो आ न गॾु मिली जुली रहंदा आहियो।
कॾीं खाईंदा आहिन? ईअं लॻंदो आहे हा बढ़िया मजो महिमान आया आहिन घर में। अचे न अचे असां खुदि ई महिमान ठही वेंदा आयूं।
हा हा, ॿियो?
यार मज़ो अची वेंदो आ न, ॿियो छा?
हा, उहो त आहे।
ढाढो ज़ोरदार मीं आया
हा हिते बि हाणे बंदि थी वियो पेले पए पो।
हा हेॾां मोकिले छॾे थो मतलब।
हा, होॾे अची वियोव हितां जो।
ह न